हलो
हलो, हा दीदी
हा, ॿियो हाणे, तव्हांजी धीउ खे सिंधी ईंदी
हा
अच्छा, ॻालाए वठदी आ पूरो। ॿिन्हिनि ॿारनि खे ईंदी हूंदव न?
हा, लेकिन एॾी प्ययोरिटी न बिल्कुलु।
अच्छा, अॼुकल छोकी हाणे मां पहिरियों ई हिनजे पहिरों हिकिड़ी कॉल अटेंड कई उ नंढी छोकिरी पई ॻाल्हाए हुनमें, त मतलबु चए पई मां सिंधी सिखां थी त हिन करे मां फ़ोनन ते ॻाल्हायां थी कि माहांजी सिंधी थोड़ी पफेक्ट थी वञें, मां चयो ॾाढो बढ़िया कम थी करे।
गजब! मां पैंजी गुड़िया खे चयो मांसि, हुनजी मासी चएं पई कर लो चेते न आई मां न कंदम बिजी आयां मेरेको लिख ना हे।
ह ह।
बडे।
अॼकल्ह ॿार न ॿियन सां सिंधी ॻाल्हाइण में थोरो स हिचकिचाइन ता प्यो मतलब हुन खे। की हेॾी पर्फेक्ट। हुन भी न ग़ालाइंदाइंन पो है न अ। हिनन में बि ग़लती असांजी आ पतो थव छोकी असां पाण में ई सिंधी न। कथां ॻाल्हायूं त ॿार।
ॻाल्हायूं था न दीदी असां कीअं नथा ॻाल्हायूं ॿुधा?
न मतलब हुनन सां सिंधी में ई ॻाल्हायो न चयो मां ॿुधंदम न ज़ढ़ेय।
तां पतो थ दीदी मां ॾाढी कोशिश कंदीयां ॾाढो रीयर हिंअं ॻाल्हाए वठंदाइन। न त न हा पंहिंजी कोशिश हूंदी आ दीदी पूरी।
अच्छा।
भई असांखे बि त लॻे थो पेंजे समाज में पेंजे भाषा आहे जेके।
हा त अचनि ई घुरचन आ हा हा सही ॻाल् आ। माँखे त असांजी त हाणे मम्मी जो बिंअ। फोन ईंदो आ जा मुंजे भाव चवंदो ऑटोमैटिक सिंधी निकरंदी आ। हिंदी जोकी आदती आ हुनन सां। सिंधी में ॻाल्हाइण जी त हुन सां हि सिंधी में ई हिंदी त निकरंदी न आहे मुंहं मो।
हा घर में घोट सां थीयो ससु सहुरन सां थीयो ॾेराणियुन सां थीयो।
हा जीअं हाणे मुंजे हाणे हसबैंड खे घट ईंदी आ त उह न ॻाल्हाईंदाइन। त मां चवंदी आहिन की भाई हीअं मुंजी धीय कीअं सिखे सिंधी। त हाणे मां पाँजी सस सां ॻाल्हाईंदी आंयां सिंधीअ में। पापा बि एहड़ो सिंधी में न ॻाल्हाईंदाइन त असां मतलब नेबर्स। बि आहिन त हुनन सां बि असां मोस्टली सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आयूं आॾे पाॾे में सिंधी। हि रहंदाइन। त उहो ई हिनखे लॻंदो आ की हाणे कुछ कुछ शयूं मां सेंटेंस चवंदी आयां सिंधी में ताकी। एटलीस्ट रिप्लाए करण सम्झण त सिखे हली धीरे धीरे ॻाल्हाइण बि सिखी वेंदी।
हा हा।
पाँजी भेण बि। पाँजी अञा हुनजी धी बि नर्सरी में आहे त सेखारींदी थस।
न ज़रूरी आ भई पेंजी मातृभाषा। त मां चवंदी आ इहो ई आहे स्कूल में सॉन्ग हलंदस। सारे जँहा से अच्छा त असां त इहो ई चवंदा सिंधी है हम सिंधी है।
त हुनमें आहे बि छंद आहे न हिकड़ी लाइन आहे न। सिंधी अ सिंध सिंध। सिंध हा सिंध जो बि नालो आहे न असांजे हिन में।
हा हा। न हो त हुन में राष्ट्र गीत में लेकिन हो जेको हेकड़ो गानो हलंदो थई।
हिंदी अच्छा अच्छा अच्छा हुन में हिंदी आयम त तां सिंधी हुयम।
सिंधी छोकरी हूंदा हुआस न त इहो ई गानो गाईंदांस इहो चवंदास्। ॾाढो प्राउड फील थींदो हो यार होॾी मल।
हा त प्राउड जी त ॻाल् आहे न। पाण खे मतलब असांजी कम्यूनिटी एॾी सुठी कम्यनिटी आहे त। पाण छो न ॻाल्हायूं उ हुन लैंग्वेज में हर कम्यूनिटी वारा लोग। पांजे भाषा वधीक प्रफेर कंदा हिनि
हा
हूं, त उहे असांखे बि मतलबु जीअं मांजी साहेड़ी आ गुजराती आ, त हो पंहिंजी मम्मी पापा सां हुननि जे सभिनीनि घरनि में ॿारनि खे बि गुजरात -ती ज़रूरी ईंदी -ईंदी आ। अंउं असांजे ॿारनि खे नथी अचे त उहो लॻंदो आ की यार अचिणी घुरिजे जीअं मुंहिंजे घोट खे न ईंदी, मुंहिंजे निरांण खे न ईंदी आहे त हुनजी ससु कॾै सिंधीअ में ॻाल्हाए, त हो ॻाल्हाईंदी आ त हीअं खिल निकिरंदी आ की कीअं ती ॻाल्हाए ह
ह
छोकी जेखे न ईंदी आ हो हुनजो टोन, एक्सेंट सभु अलॻि ई हूंदो आ न त ईंदी अ त असां खिल ईंदी आ, जीअं हूअ ॻाल्हाईंदी आ त खिल ईंदी आ की कीअं ती ॻाल्हाए पई। अंउं असां त जीअं बचपन खां ई मांजी ॾाॾी, मुंहिंजी मम्मी, मुंहिंजे भाउरनि सां गॾु सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं। त अॼु असांजी फ्लूएंट थी वई आ। अंउं हीअं तो लॻे कि हेॾनि सालनि में एॾी सिंधी न ॻाल्हाई आ मां, जेतिरो हिन फ़ोन में ॻाल्हाए वरती -ती आ, सावरे आई आ ॼण। -जॾहिं खां हेॾी हिंदी सिंधी न ॻाल्हाई आ, हिन में कंटिन्युअस सिधी- सिंधी ती ॻाल्हायां हाणे केस -सां बि ॻालहाए त सिंधी हु ती निकिरे मुहं मउ
हा, और सुठो लॻंदो भई मस्तु
बढ़िया, मुखे हो छोकिरीअ जो ॾाढो बढ़िया लॻो कीअ मस्तु फ़ोन ते पांजी सिंधी करेैक्ट ती करे मतलबु ॻाल्हाए पई, त पो वरी लॻे पियो की हा हिते ग़लति ती ॻाल्हाए त ॿुधायांसि पि न हीअं न हीअं ॻाल्हाए त हो बि मस्तु करे पई।
अच्छा, वॾी हुई छोकिरी?
न चोॾहें साले जी हुई अंञां।
अच्छा
हा, ल एॾो बढ़िया पियो लॻे त, लॻे पियो कि हा मांखे बि हाणे पक्को पांजी धीउ खे पूरी सिंधी सेखारिणी आहे।
न अॼु त चयईसि मुंहिंजी भेण हिनखे त खिलण लॻी, चैती मां हे कमु थोड़ी न कंदमि
अच्छा
हा साफ़ मना कयंई।
अच्छा, हे कम में बि बुराई कान्हे अगरि ए आई ट्रेन्ड थियनि था त पो वधी बढ़ बढ़िया आहे हम्म
टाइम आ सभु कुछ आ, त कोशिशि करनि न बसि
हा बढ़िया, ॿियो तव्हां हाउस वाइफ आहियो?
हा।
अच्छा की पहिरियों बि कुछु कम कनि, अच्छा छा में जॉब कंदा आहियो?
पहले कंदी हुयम दीदी।
मतलब छा, टीचर अच्छा मां बि पहिरियों टीचर ही हुयम, शादी खौं पहिरियों हा पो वरी छॾ शादी खां पो त न ज्वाइन कयो मां मांजी कोरोना खां पो शादी थी वई कोरोना खां पो त सभु ऑनलाइन ऑनलाइन हलनि पिया त पो वरी मां जॉइन बि न कई वरी मुंहिंजी धी बि थी वई।
हा न थींदो तई दीदी घर परिवार में त न थी पाईंदो आ।
ओके, जी छा था चओ?
चो थी ॿियनि अधर कास्ट में करे वठंदियूं आहिनि भाई। लेकिन हा असांजे बि काथे हलनो आ दीदी कोसी रोटी जी ट्रे टेम जी रोटी कंपलसरी ठाहे नेरल सोच मंझन सोच
फवाड़ी छा कंदा आहिनि जीअं अ न सुबुह जो ई सभु फुल्का बि पचाए रखी छॾनि। आऊं जेके जॾहिं रोटी खाइणी आ उ फुलका कढी करे खाईंदा वेंदा आहिन। हुननि जो मतिलबु हा असांजे हिन में अॼु कोई बी लॻे थो खाए कोई चएं लॻे थो खाए कोई याड़े लॻे तो खाए टाइम ई कान्हे को फिक्सड टाइम ई कान्हे खाइण पीअण जो। कॾें बि थो हले
उहई त हुननि जो वरी
त जो यारहें लॻे किचन मां फ्री थींदी आहियां। मुंहिंजा आड़े पाड़े वारा चवंदा आहिन तूं छा कंदी रहंदी आहीं किचन में सॼो ॾींहं? चयोमास स सभिनीनि जो टाइम ई अलॻ अलॻ आ खाइण पीअण जो त छा कयूं। अऊं फुल्का बि कोसा ई खपन।
कोसा ई खपनि सही ॻाल्ह आ भई।
हूं त उई पो हुनमें मां पांजी धीअ खे टाइम नथी ॾेई सघां न पढ़ाई लिखाईअ में। त हाणे त सोचे छॾियो आ की हर कम फिक्स टाइम ते थे। पो तव्हांखे जीअं वणे थो छोकी हाणे हुनजी पढ़ाई त ज़रूरी आहे न या त तव्हां हिन जे टाइम जे अकॉर्डिंग एडजस्ट थियो। या मांजे टाइम जी या थोरो सो एडजस कहिड़ी न कहिड़ी शइ में त एडजस्ट करिणो पवंदो न हुनजे। करे हाणे, तव्हां अलॻ रहंदा आयो न्यूक्लियर फैमिली तव तहांजी।
दीदी मुंहिंजी ससु हाणे एक्सपायर थी वई आ और पापा आहिनि बाक़ी। हे मां हा डेराणियूं सभिनि जा पंहिंजा पंहिंजिा घर ठहियल आहिन दीदी।
अच्छा। मांजी बि मतलब मां बि मुंजा हसबैंड बि अकेला आहिन पर हिते फैमिली एॾी वॾी आ की रोज़ु कोई न कोई अच वञु आहे ई आहे।
अच्छा।
हा अ जयां त असांखे केॾे वञिणो आ या त कोई अचे थो हिते त मतलबु कोई ईंदो बि आहे त हुनखे खाधो पीतो ॾियण म कुझु न कुझु तयारी त करणी पवंदी आ न हुनमें बि केॾो टाइम वेंदो आ।
हा ह।
ईअं बि नथा करे सघूं की हल ठीकु आ स्नै मतिलब जेको असां डिशूं ठाहींदा आयूं मतिलबु प्लेटूं लॻाईंदा आयूं हुनमें ई थी वञे म ना कुझु न कुझु खमण ठाहिणो आ कॾहिं कुझु ठाहिणो आ कॾहिं कुझु ठाहिणो।
उअई ती चवां न, मेहमान ईंदा एंन त ॾाढो
मेहमान, हा।
और हिकु ॿ आइटम त छॾ, पो त सोचंदो रहो की छा छा ठाहिणो आ।
हा, न त भॼिया तर, या त कचोड़ी ठांयूं, मां त कॾह कढेए चंवनीयां, मां कचोङी समोसो वठी ती अचां, खमण ठाहे थी छॾिया, कचोरी समोसो वठी थी अचां, थी थी वेंदो, पर कोई कोई जीअं हाणे निणाननि जा घोटु एंन हो ईंदा एंन त थोङो, स सुठी तरह ठाहिणो पवंदो आहे, कॾह खस्ता चाट ठायां अं, खमण ठाहे छॾा, भजिया ठाहियां, पीनट चाट थी वई मतलबु ईअं कुझु न कुझु, ठाहिणो सुठो ठाहिणो पवंदो आ, पो हिकु शंए में न हलदो आ।
ऊअ ई त चवां थी न, सिंधियुनि में ॾाढो तई दीदी।
हां, अचु वञ ॿि ॾाढी आहे। ओं, मेन त छा आहे न, असांजे घर बिज़नस क्लास इन न ॿियनि काज़ में, सॼो सर्विस क्लास आ न, त हुननि खे सिर्फ संडे जो टाइम मिलंदो आहे, सेटरडे संङे तो, अच वञि बि हिकु ॿ ॾींहं ई कंदा एंन, हे सेटर्डे संडे अ त वञणो आ, बाक़ी सॼो हफ़्तो फ्री हूंदा एंन ओं इते त कोई कॾेह बि थो अचे कोई कॾेह बि थो वञे, अॼु हिन जे करीयफ फंक्शन आहे चोंदां, ज़ी, मुंहिंजी पेक अ, ससु जा पेका बि ॾाढा वॾा आहिनि। वॾी फैमिली आऊं, सांवरा ॿि मुंहिंजा ॾाढी वॾी फैमिली आ, त
हा।
हालांकीं मां ॿि वॾी फैमिलियूं ई आई आहियां, पर मुंहिंजी हेॾी वॾी फैमिली कोन्हे, पर हिते त कुझ वधीक कीअ आ की मतलब मां हफ़्ते में हिकु अधु ॾींहुं ही मां फ्री हूंदी आ, हुन में बि घर जो प्रेस कयो, ए हे कयो हो कयो त, सॼो टाइम हीअं ई निकिरी वेंदो आ।
ढी चवां, ॾाढा कम थी विया आहिनि भैया, सिंधियुनि में।
पोइ तांजे हीता आएं, हाँ जी?
चांएं, थीं यव?
चांएं थी वई, चांएं थी वई।
हा।
बसि हाणे काथे घुमण ॼे लाए निकिरंदासीं, नंढा ॿारनि त वधीक काथे घुमाइण ॿि, वठी वञण ॿि, ज़रूरी आ संडे जो
हा, संडे ॼे करे
हीकु ॾींयं त वरी स्कूल हूना एन सॼो हफ्तो, वरी हिकु ॾींयं मिलनदों आ हिनन खे बि खे बि, असां ट्रीनिन खे त, का संडे ॾींयं घुमण फिरणु निकिरी वेंदा आहियूं।
हा न, सुठो आहे भई।
हलो ठीकु आ पो कयूं था ॻाल्हि, ॻाल्हायूं था पो पाण में, ह न हा, मां जॾहिं ॿि फ्री थियांव तांखें मैसेज कयांव या तव्हांखे कॉल कयांव शा?
कॉल ही करे छॾियो, मां हां, सब करे वठनीया, दीदी।
पर्सनल नंबर ते कॉल करे, पो तवां अची वञजो ऐप में।
बिल्कुलु दीदी बिल्कुलु, हा, ठीकु आ, थैंक्यू दी।
ओके, थैंक्यू सो मच टू यू। ओके, बाए।
बाए।